हेलो
हँ की हाल समाचार छै यो
बढ़िआं बढ़िआं अपन बताउ
एकदम बढ़ियां छै
की केना आ की केना प्रोणाम रहलै कोलकाता अहाँके। संग घुमलहुँ फिरलहुँ अहाँ संग जे तऽ हमरा बड्ड आनन्द भेल लेकिन आइ अ भोरमे इच्छा भेल कि अहाँसँ। पुनः गप्प करी समयके अभाव बस नहि कऽ पयलहुँ
हू
तऽ अजुका की केना दैनिक दिनचर्या रहलै अहाँके केना की बात व्यवस्था छै ते मोन लागि गेल कि एक बेेर गप करी अहाँ से
आइ दिनचर्यामे किछु अलग भेल छलए
अच्छा अच्छा हँ
अलग ई भेल छले जे आब तऽ मलेमास बीतल हन तऽ आब देवता पितरके एतेक का छैन सेहो सभ जागृत भेल ह आ सगे स हँ संगे संगे ओहिके संगे अहाँके की कहै छै जतेक आ काज करतेब ता सबसेजेना बिवाह दान मुड़न उ सेहो पसरल हन शुरुआत भऽ गेलै हन
अच्छा अच्छा
तऽ हमर माँके दू ठामसँ लियौन आयल छलनि एकटा हमर मसिसियोतके ओतऽसँ
आ एकटा हमर ममियोतके ओतयसँ आयल छलनि तऽ हमर माताश्री गेलैथ हेन अपन मातृ
अच्छा
लियोन पुरय लए तऽ हुनके हम पहुँचबै लए एकटा चारि चकिया गाड़ी से लऽ क गेल छलियनि कह छलिय इह इहठ
ते लऽ के अहाँ से गप नहि भऽ सकल छल उ उद् बेेग लागि गेल कालहिखन तऽ अहाँ संगे यात्रा बड़ सुखद यात्रा रहल ने लेकिन आइ भोर से भेल नहि छल
ऐले हम अपने के क्षमा प्रार्थी छी जे आइ हमरा से अहाँ के गप के लेल हम अहाँके समय नहि दऽ सकलहुँ हेन ओदा की करियए इहो शब्द के देखनाइ कनी जरूरिेए रहै छै ने
अहाँ एहन जब उत्तम प्रकृतिके लोक हँ देख अहाँ तऽ गप्पे कऽ ले छी तऽ हम आनंदित रहैत छी मे सह क्षमाप्रार्थी के कोन बात बात बे
ई तऽ अहा के ई त अहा के स मुख तऽ बरफ्पन भऽ गेलन चलू बढ़िया छै
तऽ की केना गेल छलहुँ तऽ भोजन भात तऽ सेहो भेल हेतै
हँ हँ सेहोसभ छलै हमर मामाजी छलैथ ओतय हुनकासँ भेँट घाँट भेल हन ओतऽ एखन व्यवस्था सब चलि रहल छै जगह तऽ बड्ड सुन्दर लागल आइ जाइत छलियै तऽ रस्तो सब देखलियनि जे सरकार जे किछ हिसाबसँ काज केलैथ हन अहा के पथ निर्माण लेल सेहो सब बड्ड सुन्दर देखलियै हन जे काज प्रगति पर एकदम से जे छै से चलि रहल छै
वाह वाह बड्ड सुन्दर बड्ड सुन्दर
रास्ता के चौरस कयल गेले हें सचाय चाय एकटा गाड़ी एके संगे जा सकै या तेहन तेहन व्यवस्था सब केलकैन जे बड़ी दूर तक देखलियन विद्यालय सबके बनिया सब भेले हेन अहाँ के एकदम आनंद भ गेले
ओ
ओतऽ किछु देर छलौ कनि काल रुकलहु ओ ओतसँ पुनः फेर एबाक छलै किए जे
तऽ भोजन भात भय भऽ गेल हेतै कि नहि भोजन भात एनो
हँ ओतऽ जलखै सब जेना केलहु हन किछु किछ भेट घाट कर हँ
जलखै मिथिला क जलखै मे तऽ चूड़ा दही के एकटा अलग महत्व महत्व छै ओकर तऽ एकटा अलग मतलब बात एहि क्षेत्र मे छै तऽ जलखैमे तऽ चू चूड़े दही भेल हेतै आमक समय से छै आमक समय मालदह आम रहल हेत
हँ हँ मालदह छलै मालदह जारदह
जर्दाके जर्दारूके समय छियै एखन
हँ हँ हँ एते ओ गछपक्कू वाला छलेए यौ
वाह वाह वाह बहुत सुन्दर बहुत सुन्दर बहुत सुन्दर आ आ भोजन मे की बनेेले छलो आइ
भोजनमे ओतऽसँ जे एलहुं तहन ते भोजनं घर पर हम सादा बनेने छलौ कारण जे
ह आ ओल जे कैलखन ओल जे लेने छलहुँ तऽ से की भेल ओकरा सन्ना बनेलहु की अथी बनेलहुँ
ओ अपन गाछ वला अथी वला रोपलाहा ओल छले
अच्छा ओल रहा उलके नहि बनेेलियए
हँ नाय देशी ओल जे अपनासँ जे रोपिके जे रखैत रहै छी
अच्छा अच्छा अच्छा हँ हँ हँ सुन्दर हँ हँ ओ तऽ बाह ओ तऽ
आब छै कि ओलके प्रकृति छिय अह कव कब लगनै ह ओ हमरा कनि कम कम लागि गेल से कहै छी ई सब तऽ गोटे हमरा नौचलेलथि अंगना मे
बाह बाह
ओ हुनके कवकव लगै छै जे जागराउ प्रकृति च छै
कब कब तऽ होइत‌त अइछ लेकिन स्वादो बड़ सुन्दर होइए देशी ओलके गुण कब कब छियै लेकिन ओकर जे स्वाद अ हैत जे तऽ ई ततेक सुन्दर स्वाद होइया बुझलियै त ओ तऽ छैहे कब कब तऽ लगले हेत अहाँके
कब कब कब तऽ जेैस लागल स्वाद तऽ हेबे करै छै
आ बाड़ी मे बाड़ी मे मरचाइ अछि कि नहि
हँ मरचाइयो अछि लगमिय वला मरचाइ अछि ओहो बड्ड करू
अ ह ह ह ह
दू टा रोपने छी सुन्दर वाला सुन्दर सुंन्दर मर
अच्छा अच्छा हँ हँ हँ हँ हँ हँ
एकटा मेघनाद आ एकटा लगमिया आ दुनू हमर पसी
हँ हँ हँ हँ हँ
पसीन आ से सुनू ने ओल ज कब कब जे लागि गेल तऽ अंगनामेहक जतेक गोटे छलैथ हमरा ज एक लोकनि सब गोटे लोइक लेलथि हमरा कहेे हे यौ वह झगड़ाउ छी तयहअहाँके कब क लागल है
तऽ मरचाइ लौगिआ मरचाइ रखने छी
लगमिया मरचा रखने छी
ओ तऽ बाप रे ओ तऽ खायब तऽ भट्ट भट्ट नोर अहाँके
भट बट बीखे करू छै
बाप रे बाह ई तऽ सुन्दर लेकिन स्वाद एकटा जे देशी के जे स्वाद होइया से अहाँके ओकर तऽ ओकर तऽ अहाँ किछु यए वा ओकर ओहि टाइपके आ भोजनो अहाँ भोजनोके शौकीन बुझा पड़लहुँ हमरा ह नीक नीक नीक नीक भोजन अहा हु
से तऽ हम ताकि तायककऽ सुन्दर सुन्दर भोजन अनैत रहैत छी ताकि छ एखन भेल जे गायस उठैया जे आइ ई बनाबी ओ बनाबी से एक दिना हम जल परोड़ बनेने छलहुँं
आ हँ
जल परोर भेल अहाँके माछरो बनेने
माछक हँ मिथिला के व्यंजन मे तऽ माछोक के एकटा विशेष महत्व ने छै से यौ बढ़िया ओहिमे जे नेबो रहै कागजी
आ आमिल दऽ कऽ
ओ हँ आ ओना एखन तऽ आमक आमक मौसम से चलि रहल अछि आमक समय तऽ एखन तऽ अहाँके ओहि ओना कागजी नेबो रहे हे बुझियै त आरो उत्तम हूं
कतेक सुनब
ओकर गाछ गाछ रोपने छी कि नहि
हँ दू तरहके जे छै से दू प्रकारके अहाँके नेबो रोपने छी एकटा अछि कागजी नेबो एकटाअछि झौआ नेबो
ओ जकरा जमेरी कहै छियै
जमेरी कहे छियै हँ हँ हिन्दी मे जमेरी कहल जाइ छै ओकर लेकिन अपना सब झौआ रहै छै
झौआ झौआ नेबो कहलजे हँ झौआ नेबो हँ हँ वाह बहुत सुन्दर बहुत सुन्दर तऽ ओ तऽ फ हैत
हँ ओ खूब खूब फरल अछि से आ ओहिके संगे एकटा खाय वाला नेबो सेहो अछि टाभ नेबो
हँ टाभ नेबो बड़का ओ जे होइ छै आ एकटा रसगागर से होइया
रसगागर नेबो सेहो होइ छै टाभे नेबो जेना होइत रहै छै हँ ओ ई छथि चार गलती भऽ गेलो चारि प्रकार के नेबो हम रोपने छी
हू हू ह
दूटा एकटा भेल अहाँके ओ कनि रसगागर जे दऽ कऽ नेबो के निमकी बना
अच हँ अचार तचार बनबैमे ओकर रसके उपय उपयोगिता वाह हँ छैेहिये छैेहिये छैेहिये पहिलुकका
चलू सब पेट खराबमे डॉक्टर वैद्य लगनजाके दवाई खाई छैथ तऽ हम कहै छियनि अचार खाउ ठीक भऽ जायत
ह ह ह ओ मरचाई के मरचाई के रसगागर मे के रस गाड़ के रसगागर वला जे नेबो होइ ये हमहू कतहु ई देखने छलहुँ हम मिथिलेमे ईसभ बेसी प्रख्यात अछि ने तऽ ओ रसगागर बला रस मे मरचाई के डुबा दियऔ
हँ
आ तकर जे आचार या निमकी जे कहै छी अहाँसभ से जे सुन्दर होइया ओ मरचाइ खाईमे भोजन संगे ओ यदि दऽ दिऔ
ये अ ओकर सभसे सुन्दर स्वाद अहाँके लगै छैय कखन अहाँ चाउरक उसना चाउर के खुद्दी के रोटी अथी सोहारी बनाउ मोटका मोटका ओ हाथ पर जका नहि रहै छैय उलटा पुलटाक मारैत रहे छियै
आ ओहिमे भट्टा के लथपथ तीमन जे बनैया
हँ लसफस तिमन ओकरा बनाके आ ओना मोटका सोहारीपर दऽ कऽ कने नून तेल ईसभ दऽ कऽ आ तखन जे ओ मरचाय खाउ आहा स्वाद जे अबैत छैय। ओहिके संगे आ एकटा मड़ुआ सोहारी वला।
वाह
बड्ड सुन्दर लगैत रहै छैय।
बहुत सुन्दर बहुत सुन्दर।
अहिसे सुन्दर भोजन अहाँ के नहि बाहरे भेट सकैया ने कतौ ने अपन मिथिला के अलावा ई सब व्यवस्था नहि भेट सक सकै अछि।
हूँ हूँ हूँ हूँ हूँ हूँ वाह अहाँके तऽ एकदम अहाँके जे गपशप सुनै छी ततेक आनन्द भेटैत रहैया
हँ हँ
बुझलियै त अहाँ त व्यस्त लोक सेहो सेहो छियै आ व्यस्त समयमें अहाँ जे एहन एहन सुन्दर अ मतलब भ्रमणो एते एतेक सुन्दर सुन्दर जगह पर करैत करै छी भोजन प्रेमी से छी हू। त आब अहाँके त की कहू अहाँ एहन लोक नहि हुए सैह बात हुँ।
हमरा त नीक लगैत रहै कतौ कतौ गेलहुँ दू चारि गोटे आंगनतुक लोक अगर एयलथि हुनको से गप शप कम सगम कनि समय दै छियन गपशप केलौ।
हुनकोसँ भेँट घाट केलहुँ। कलमी कोनो चीजके भेल ओहो लगेलहुँ।
कलमी
कलमी जेना आम सभके भेल एगो हम गुलाबके कलमी बना देलियै एहि बेर गुलाब जे छलै ने गुलाब आमके आ लतामके।
कहलियै देखै छियै ई प्रक्रिया एकबर क के हेतै दुनू कलम लगै छैय।
अच्छा अच्छा हँ हँ
दुनू कलम लगै छैय त हम आमक गाछके कलम मे मने द क ओकरा बनाके आ द देलियै नेबो के सेहो लगैया।
हूँ नेबो के कलम लगैया लेवोके त अहाँ गाछ रखने छी त कलम त लगेने है?
कलम लगेने छी की।
ओ कियाकि हमरा कोय कह बरसात के समय मे एकर कलम जे छैय विशेषतर बरसात के समय मे लगैया शायद?
लगैए छैय।
हूँ
लगै अछि हमहु कथी वाला काज करैत रहै छी आमक गाछमे लताम फीट द देलहुँ लगा दै छियै माइर देलहु
बाह त काम सब ऐ सबके बहुत प्रकृत प्रेमी छी अहाँ
ई उचड़िण वला काज करे में हमरा बड़ नीक लगैत रहियै अछि
नाए नाए नाए ई नीक नीक काज करैत छी ईसभ करैत रहूँ और हम त कहियौ आ इच्छा रखै छि की अहाँ ओहिठा आबी हूँ आ देखी कमल सभ के केना की किछ हम हूँ आ अहाँके सत्संग मे रहिके ईसब चीज के हूँ किया की हमरो गाछ वृक्ष के लगबे मे देखैके या अथी करैके बहुत मतलब एकरा के प्रेमी लोक अछि
ह अहाँ पत्थर चूर लगेने छि कि नाए
हँ पत्थर चूर के पात अछि पत्थर चूर के पात बाह ह पत्थर चूर के पात अहाँ के ओकर तरुआ जे होइए पिठार मे एकदम ओ चाउरक पिठार मे ओ कुरकुर करैत एकदम ओ भोजनक त
ओकर आनंदे अलग छै वर्णन नाए हुए
वर्णन नाए हुए सही बात छै ओकर त हमर त कहियो आयब त